हेलो।
नमस्कार।
नमस्कार अहाँकेँ समाचार सभ नीक छै
हँ अहाँकेँ तऽ यहाँकेँ तऽ समाचार सभ नीक छीियै अहाँकेँ सभ समाचार सभ नीक छियै
जी आओर बै छी ने अहाँकेँ खाना उना खा लेल छियै
हँ यहाँ के तो खाना उाना खा लेल छी। अहाँकेँ खाना उना खा ले छी
हैं कि खाली
यहाँ के तो खाना मे खाय छै दाल भात खाय छै चोखा खाय छै
अहाँकेँ आवाज तनि कम सुनाइ देबे छै।
रुक जाइ छियै रुक जाइ छियै भी
ल हेलो।
आबै छी आब आवाज।
पानी
हेलो।
कहै छियै आवाज अबै छै अहाँकेँ
नहि नहि हँ आ सुनाइ दे छिय
ह टावर के प्रॉब्लम होइ छियै नेाज नहि आबै छियै आब आवाज आसी आवाज आबै छैत
ह ह अब अबाज सही सुनइ देबै
हँ ठीक छियै अहाँकेँ कहै छी खाना खा खाल ले हो छिय
हँ यहाँ के तऽ खा लेल छिय यहाँ के खा लेल छी
हू यहाँकेँ भी खाना उाना खा ले छै यहाँकेँ खाना उना खाना मे कोन कोन खाना खाइ छियै
हम खेलिय चावल दाल सब्जी आलू के भुजिया परो के भरुआ आओर अचार चटनी पापड़ तिलौरी सलाद ईे सभ खेलियै य अहाँकेँ कि कहल जैया
ह यहाँकेँ केना कहै छियै यहाँकेँ दाल भात चोखा खाय छियै नून रोटी रो खाय छियै बैगन के चोखा खाय छियै पापड़ तिलौरी खाय छियै चटनी खाय छियै अचार खाय छियै से तऽ खाय छियै आ केँ गरीब होइ छियै केँ तऽ ना नीक नीक खाना कऽ बनाबै छियै माताजी अहाँकेँ तो बहुत नीक नीक खाना खाय छीयै अहाँ केँ अमीर होइ छियै
ह यहाँकेँ गरीब छियै हू यहाँ केँ गरीब होइ छियै
तऽ आइ न हमरा लग एके रात मे अमीर बना देबै
नै इहें केँ गरीबे ठीक छियै अहाँ केँ अमीरे ठीक छियै इहाँ केँ हम गरीबे
हम नी दिन रात मेहनत करै छियै ओए से अमीर छि
कोन मेहनत करै छियै अहाँकेँ
उहे मेहनत करै छिय
कोन उहे मेहनत करै छियै यहाँकेँ ना समझे छियै हम
अरे काम करे छियै अहाँकेँ गलत काज समझै छियै
अहाँकेँ गलत न समझे छियै यहाँकेँ हम सोचे छियै कि दोसर काम करे छियै जैसे हॉस्पिटल उस्पिटल में काम करे छियै तऽ उहे सोचे छियै गलत ना समझै छियै अहाँ केँ
और बताबै छै अहाँकेँ पढ़ाई लिखाई सब नीक से चलै छै
यहाँकेँ तऽ पढ़ाइ लिखाइ सब नीक चलै छै अहाँकेँ
हँ इहों केँ भी सब नीक से चलै छै
और बताै छी अहाँकेँ माताजी अचार लगेले छियै कि ना
हँ लगेले छियै
अहाँ केँ माताजी कोन कोन अचार लगेेले छियै
मात जी तो अचार मे लगेले छियै आम इ अचार लगेले छीये इमली केँ लगेेले छीये मिर्च केँ लगेेले छीये आंवला केँ लगे लगेके छियै ओर लगेले छियै आदि कऽ लगेले छियै इहे सब केँ लगेले छियै नंबू कऽ लगेले छियै
हू अहाँ केँ माताजी बहुत
अहूँ केँ माती जी लगले यऽ की
हँ यहाँ केँ माताजी तऽ लगेले छियै जादा ना लगेले छियै आम कऽ लगेले छियै मालदे किशिनभोग जर्दा खाली आमे केँ लगे छियै य मालदे के किशन भोग जादा केँ आ एगो नम्बू केँ आ एगो मिर्च केँ बस इे लगले छिय माताजी अहाँकेँ अहाँकेँ कहै छियै की अहाँकेँ अचार में सबस नीक अचार कैन सा लागे छियै
आम केँ आचार जी आम केँ अचार बहुत नीक लगै छै
अहाँकेँ आम केँ अचार सबसँ जायदा कोन खानामे खाइ छियै।
चावल दाल सब्जीमे खाई छियै।
जी
और रोटी सब्जी कबो खाय छीयै तऽ ओहो मे खा ले छीयै कबो काल खा लै छी। हमेशा न खाइ छी किया से आम हानिकारक होइ छै शरीर के किया जादा खाई छिये तऽ।
ह अहाँ केँ मतलब अचार नीक लागेय। ई मतलब शरीर के हानिकारक के चलते नहि खाय छियै ने।
जी उतना अचार नहि खाय छियै। इन रचै।
बता छियै अहाँकेँ खाजा उजा फड़ै छियै किने।
जी जी खाजा उजा त फरल छै खाइ छी नहि दऽ पहिल देख।
यहाँकेँ तो खाजा उजा खूब खायइ छियै मजा आबै छियै यहा यहाँ के आबे छियै ने कह। के इहा अबै छियै इहाँ कहू।
हँ जरूर अबै सोचे कले अबै छी खियबै छी नहि खा
ह इहाँ के मतलब अहाँकेँ इहाँ घरे आबै छियै। इहे घरे आबे छियै ने तऽ बहुत खाजा खिलाबै छै यहाँकेँ बहुत खाजा। यहाँ के मतलब खाजा होइ छै ने बहुत मीठ मीठ होइ छै बहुत। बड़ा बारा होइ छियै बहुत पानि निकले छियै।
हू।
बहुत नीक लागै छियै यहाँकेँ आके। यहाँ के मतलब खाजा होइ छै ने बहुत नीक लागै छै ओहिसे कहै छियै यहाँ के।
अहाँकेँ आ फल छियै ने अह।
हू खूब खइले छीय आई।
ह। कितना लग।
बहुत खैले छियै मोन भरबै छियै ई बहुत खैलै छियै नहि खायके मन करै छै अब
ह।
इतना खाले छिये
पेपरो कितना खैले छियै।
पेपरो। बीस तीसो खा लिये छियै बहुत उए बहुत होगे छै बहुत बड़ा बड़ा फड़े छैमे बहुत बहुत एक बहुत। निकले छियै एो खा लेबे छी न अहाँकेँ त बहुत कहे छियै अब न खाय छियै पेट भर जाय छै पूरा अहाँकेँ
खजूर खाद छियै
हू।
ह। कितना लज खजूर खाय छी तऽ कैसन लगे छै यहाँकेँ
ह यहाँकेँ तो खजूर निके लागे छी मतलब यहाँ के खजुर न फड़ै छियै ने तऽ नहि जादा खाइ छियै बाय चानस खाय छियै दू तीन साल पर एक बार फड़े छियै खजूर दू तीने गाछी होइ छै यहाँंकेँ खजूर के अहाँकेँ खजूर के गाछी बहुता होइ छै
हँ होइ छियै न खाय छै आओर बताै छी ने यहाँकेँ खाना पीना बनाब अबै छै
हँ यहाँकेँ तो खाना पीना बनाबे आबै छियै अहाँकेँ बनाबे आबै छियै कि नै खाना पीना
जी जी हमों यहाँ सब बनाबै आब छियै
कहै छियै अहाँकेँ खाना पीना मे कोन कोन खाना बना लेबै छियै
खानामे हम बना लैत छी चावल दाल सब्जी रो बना ले छी रोटी सब्जी भुजिया
और मीट मछली बना लेबै मुर्गा उर्गा अंडा बिरयानी उरियानी सब बनाबे छियै
यहाँकेँ बहुत नीक नीक खाना बना लेबै छियै
और बतै छी न अहाँकेँ मतलब घूम फिर कही जाइ छियै घु फिर जाइ छियै कह बहुत
हू घूम जाइ छी सोचे छियै घूमे जाय केँ कही मतलब पैसा ना होइ छै
जाय छी न घूम फिरे चौकोप जाय छी बगीचा उगीचा मे जाय छी ई सब मे पैसा थोड़े न लागे छै
हू बगीचा उगीचा में घूमे छियै चौक - पर तऽ घूमे छीे बिना पैसा केँ चौक पर कहै जाइ छै बाइ चानंस चल जाइ छै एगो दूस उस केँ जरे जाइ छियै अहाँकेँ घूमे में जाइ छीयै कि ना कहाँ से सपना उपना होइ छै कि ना फिर
जी सपना तऽ होइ छी सोचल छियै अब जबै धूमें नेपाल
नेपाल अहाँकेँ ख्वाहिश होइ छै लगै छै अहाँकेँ ख्वाहिश होइ छै नेपाल घूम केँ
अहाँकेँ कहियो गेल छियै कि ना बाहर उघार कहियों घूमे
हू जाइ छियै पैसा भुला जाइ छियै पैदले आबे छियै गाड़ी पकड़ पकड़ फ्री में आबे छियै घरे आबै छियै खूब पिटाइ छियै तकर बाद न जाइ छियै पापा न जाय देबे छियै आ माताजी भी न जाय देबै छियै ओकर बाद घरे रहै छियै
हू कहाँ गेल छियै पैसा उसा भूलबा लेल छियै
ट्रेन में चोर चोरा लेबे छियै कि पता न चले छियै कि गिर जाइ छियै मतलब। पता नै चलै छियै
भुला जाइ छै कि मतलब चोर चोरा लेबे छै इे न पता नै चले छियै घरे खूब पिटाई छियै। पिताजी मारे छियै माताजी भी मारै छियै खूब खूब मारे छियैओकर बास ओकरा बाद जाए केँ ना सोचै छियै कबै हम कैनो घूमने गाछ गाछी में दिन घूमै छियै जाए छियै बेंगलुरु मतलब भुला जाए छियै तीन हजार रुपआ भुला गेल छियै जाइ छियै तऽ ओ रूम उम केँ भाड़ा भी ले केँ जाइ छियै न तीन हजार बचैय छियै मतलब स्टेशन पर पहुँचे से पहिले चुरा लेबइ छीयै तऽ हम नै जाए छियै कहुनौ न रखै छियै दूर दूर पर जा केँ कोनो तऽ गाड़ी मे मतलब बैठा लेबै छीयै तऽ वहाँ से चल जाए छियै तइका दूर भेर तइका दुर बैठा लेबै छियै ऐसे करे करे पहुँच जाई छियै उसकेँ ओकर बाद सोचै ना छियै हम बाहर जाय केँ कबों
जाइ छियै कि नै
हँ हम तऽ बाहर सँ बहुत जगह से घूम फिर कऽ चल आयल छि
अहाँकेँ कबौ पैसा वैसा भुलाइ छियै कि नहि बाहर मे
ना बाहर मे तऽ ना भुलैल छी गांव में बहुत पैसा
बहुत भुलाइ छी हँ गाँव गाँव मऽ भुलाइ छियै मतलब का कहै छियै
बोलै छि अहाँकेँ की बोलै छियै
हू इहाँकेँ बोलै छियै कि कहै छियै कि मतलब अहाँकेँ चिमनी उमनी होइ छै कि ना अहाँकेँ
ना चिमनी उमनी ना छी हम
अहाँकेँ तऽ बहुत चिमनी होइ छै इ से ओइसे पूछे छियै यहाँकेँ चिमनी ऊमनी होई छै कि ना ईटा बहुत सस्ता मिलेय छैय यहाँकेँ मन में ईटा बहुत सस्ता मिले छैय ओहिसं पूछै छियै घर उर बनबै छियै न अहाँकेँ तऽ बोले छियै हम बहुत सस्ता ईंटा मंगवा देबे छियै
चलैए यहाँ स बात कऽ कै काफी निक लगलै फिर समय मिली तऽ अहाँ स बार करबै
चलिय चलिये आपसे भी बात करके बहुत नीक लगे छै नमस्कार।